हेलो।
हेलो नमस्कार जी हेलो। ह
हेलो।
आओर बताउ सभ कुछ ठीक अछि ने?
हँ सभ कुछु ठीक अछि अपन बताउ?
ह हमहु ठीक छी। काल्हि हम सोचैत छलहुँ। जे जीवनमे सभसँ महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा। दोसर लोकसँ नहि, बल्कि आ। कलिक संजोग से होइत अछि क्यकि। असली विकास तखन होई। जखन व्यक्त प्रतिदिन। स्वयमके बेहतर बनबैके प्रयास करैत अछि।
बिल्कूल। कियाकि जब व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार सेहो करैत अछि। तऽ समय कऽ संग ओ सुधार एक पैघ परिवर्तनक रूप धारण किया लैत अछि।
सच कहूँ तऽ बहुत लोको सफल होए चाहैत छथिन। मुदा स्वयं के बदलबाक कठिन प्रक्रियासँ गुजरय लेल तैयार नहि होइ छथिन
हँ जबकि आत्म विकास आर्थ होयइत छै अपन कमजोरी के पहचानाइ। आ ओकर धीरे धीरे सुधारबा कऽ प्रयास करनाइ।
हमरा लगैत अछि जे आत्मविकास कऽ पहिल चरण आत्म जागृकता होइत अछि। कियाकि जखन धरी व्यक्ति अपन स्थिति नहिह बुझत तखन धरि सुधार सम्भव नहि अछि
ह बिल्कूल आ एहि लेल समय समय पर स्वयं पर प्रश्न करनाय बहुत जरुरी होइत छै जे हम कोना दिशा मे जा रहल छी।
ह काल्हि हम पढ़लौ जे सफल लोक सभ नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत अछि।
कियाकि पुस्तक केवल जानकारी नही देत अछि बल्कि सोचबा कऽ तरीका सेहो बदलि दैत अछि।
हू। सच कहू तऽ बहुत लोक मोबाइल पर घण्टो समय बितबैत छथिन। मुदा अपन ज्ञान बढ़ाबै लेलऽ समय नहि निकालैत छथि।
बिल्कूल ई एक पैघ समस्या अछि कएकि समयके निवेश जतेक ज्ञान मे होइ भविष्य ओते कऽ मजबूत बनत।
हू बिल्कुल सही कहलिए। हमरा लगैत अछि जे आत्म अनुशासन। आत्मविकासक सभसे महत्वपूर्ण गुण सबमेसँ एक अछि।
बिल्कूल कियाकि प्रेरणा हर दिन नही रहत अछि। मुदा अनुशासन व्यक्तिके निरन्तर आगे बढ़ाबैत रहैत अछि।
हू काल्हि हम देखलहूँ जे बहुत सफल लोग जल्दी उठबाका आदत रखे छथि।
हँ कियाकि सुबह कऽ समय मन शान्त रहैत अछि। आ सिखबाक तथा योजना बनाबे लेलऽ उपयुक्त मानल जाइत अछि।
हू। सच कहू तऽ आत्मविश्वास सेहो आत्म विकासक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
ह बिल्कूल मतलब असली आत्मविश्वास केवल सोच से नहि बल्कि तैयारी आ अनुभव से पैदा होइत अछि
हू हमरा लगैत अछि जे असफलतासँ डरबाक बजाय ओकरासँ सीखबा कऽ आदत विकसित करबाक चाही।
हू ककि प्रत्येक असफलता व्यक्ति के किछु महत्वपूर्ण सीख के जाइत अछि।
हू कली हम पढ़लहुँ जे सफल व्यक्ति शिकायत काम आ समाधान पर बेसी ध्यान देत छथि।
हू ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि। कियाकि समस्या पर रो क बजाय समाधान खोजनिहार लोक तेजी से आगे बढ़ैत अछि।
सच कहूँ तऽ आत्म विकास एक दिना के प्रक्रिया नहि। बल्कि जीवन भरि चलननिहार यात्रा अछि।
हू बिल्कुल कियाकि मनुष्य हमेशा किछु नया सीखि सकैत अछि। आ स्वयं केँ बेहतर बना सकैत अछी
हमरा विश्वास अछि जे ज व्यक्ति प्रतिदिन सिखबा सोचबा आ सुधारबा कऽ आदत बना लेत तो ओकर जीवनक दिशा बदलि सकैत छै।
हँ कियाकी छोट छोट सकारात्मक आदत सब समय कऽ संग असाधारण परिणाम दैत अछि।
हु बिल्कुल सही कहलिय आत्मी विकास जीवन कऽ सबस महत्वपूर्ण निवेशा अछी कियाकी धान पद मुदा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविश्वास आ निरन्तर सिखबाक क्षमता एहन सम्पत्तति अछि। जे व्यक्ति केँ जीवन प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता सम्मान आ सन्तोष प्रदान करैत अछी
बिल्कुल बिल्कुल काल्हि हम सोचे छलू जे अधिकांश लोग अपन जीवन बदलै चाहै छी। मुदा ओ अपन दैनिक आदत बदलबाक महत्व केँ पूरी तरह से नही भुजैत पाबैत अछी
हू बिल्कुल बिल्कुल सही कहले किया की जीवन अचानक नहि बदलैत अछि। बल्कि रोज रोज दोहराओल गेल छोट छोट आदत सब मिली केँ भविष्य केँ निर्माण करैत अछि
सच कहुँ तो जो कोनो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घण्टा सिखबा- पढ़बा अपन कौशल सुधारबामे लगाबै तऽ किछु वर्ष बाद ओकर स्तर सामान्य लोकसँ बहुत अलग भए सकैत अछि
कियकि समय कऽ संग छोट प्रयास सब जमा होइत रहैत अछि। अ अन्त मे बहुत पैघ परिमाण परिणाम उत्पन्न करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आत्मविकाासक सभ से पैघ दुश्मन टालमटोल करबाक आदत होइत अछि
बिल्कुल कियाकी जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य केँ बार बार बाद लेल छोड़ैत अछि तखन ओकर प्रकृति रुकि जाइत अछि।
हँ काल्हि हम पढ़लौं जे सफल लोकसभ अपन समय केँ बहुत सोचे समझे के उपयोग करैत अछि।
हु ई सही बात अछि। कियकि समय एक मात्र एहन सम्पत्ति अछि। जे खर्च भेला बाद वापस नहीं आबैत अछि
हूँ सच कहूँ तो बहुत लोको अवसरक प्रतीक्षा करैत रहैत अछि। मुदा सफल लोक स्वयं अवसर निर्माण करबा कऽ प्रयास करै छथिन।
हू बिल्कुल सही कहल कियाकि केवल प्रत्षा करनाइ पर्याप्त नह होयत। पहल करनाइ सेहो जरूरी होइत छै।
हमरा लगैत अछि जे जे आत्म विकास लेलऽ सकारात्मक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभ पेत छै।
ह बिल्कूल कियाकि व्यक्ति धीरे धीरे वहि वातावरणक प्रभाव ग्रहण करै लगैत अछि। जाहिमे ओ रहैत अछि।
हँ कल्हि हम देखलहु जे जिज्ञासु लोक सभ हमेशा प्रश्न पूछैत छथि। आ नया चीज सिखबा कऽ प्रयास करैत छथि।
ह आ यही जिज्ञासा ओकने लगातार विकसित होइमे मदद करैत अछि।
ह सच कहू तऽ आत्मविकासक अर्थ केवल आर्थि कऽ सफलता प्राप्त करना नहि होइत छै।
ह बिल्कूल एकर अर्थ मानसिक बौद्धिक भावनात्मकऽ अनैतिकऽ रूपसँ सेहो मजबूत बनाई होइत अछि।
बिल्कूल बिल्कूल हेलो।
ह हेलो। हँ कियाकि कएकि कई ब कई बेर दोसराक प्रतिक्रिया हमरा अपन कमजोरी देखबय मे सहायता करैत अछि।
ह बिल्कूल
हेलो ह बोलऽ ई बात बिल्कूल सही अछि। कियाकि स्पष्ट ल्ष्य व्यक्ति प्रेरणा आ दिशा दुनू प्रदान करैत अछि। हेलो।
हेलो।
हेलो बोला
कल पड़ू